हेलो हँ कनिआ फोन कटि गेल रहै तखेन तखन हँ तखन फोन कटि गेल रहए
अच्छा टावर नहि पकड़े हेतै घर दिशा चलि गेलियै रहऽ ने घरमे चलि गेलियै रहऽ तऽ टावर
हू आर सब बढ़िऑं नऽ
हँ ठीक छै
हू
ठीके ठाक छै
आ माँ सब कहिया आयत गामसँ
माँ सबके एखन कोनो अथी नहि छै ओ हमर ननिहरमे बाइस तारीख घड़ी छिये घड़ी पाबैन होइ छै न त बाइस तारिक छियै तकर बादे ओसभ शौचिथिन आब पता नहि कैहिया एतेक हुनका फताहै नऽ हँ बलििया जेथिन हुनकर एखन टिकट नहि बनलनि हँ आँ
अच्छा माँ सबके टिकट नहि बनल यऽ
नहि ओ सबके तऽ बनि जाइ छै बुजुर्ग में छै ने साठि साल स तर साल के छै ने त बुजुर्गुनक सब तऽ हँ जल्दी बनि जाइ छै टिकट हुनकर तऽ कोन कन्ट्रो परर बनि जाइत छै अपन देखथिन कहिया बनै छै
हँ
और सब आओर सभ हमरो पिती हमरो पिती एकटा मलखिन हुनको छै परसो नओ केस छथिन
ओ नकवा लै छौ
हँ नपबा लै छियै परसू छियै फेर मंगल के एकादशा हेतै तातक तऽ एहिठाम फँसल छथिन मम्मी पापा
हूँ
सभचीज बीत जेतै तकर बादे ने जेतै कतौ
हँ
हमर मौसी हमर मौसी बु बुला रहल छै बुआरी सँ जे चइल आ बहीन ओइठा की करे छी मतलब कतौ से जाय छै अगर गाँंव जाय छै तऽ परदेसे ने भए जाइ छै एक तरहके आब रहै छथिन दिल्ली मे तऽ दिल्ली मे सब व्यवस्था छै आ गाँव मे क कतौ से जाइ छथिन अगर साल पर आबै छै दू साल पर आबै छै तऽ आटा दालि चाउर ई सब राइख के जाय छै तऽ खराब भए जाय छै फेर सबजी चीज माहौलके सेट करअ पड़ै छै ने सब चीज करय पड़ै छै आब हुनका साथ कियौ एलैया नहि आ बुजुर्ग छथिन धीरे धीरे अपन आनि आनि कऽ राखै छै आब जए दिन रह तय तब फेर किछ दिन जेते मौसी लग दू तीन दिन ओहिठम छै बुआरी लग बलिया छै तऽ ओहिठाम से इएह मौसियौत भए लए कऽ दए आबै छै ओहिठामा सँ परेशानी बेसी ने होइ छै
की कहब अपन अथी के भगवती घरके सुनलियै रहे की की भेलै रहै
हँ कहलखिन रहे पापा जे एलखिन रहे तऽ पप्पा कहलखिन रहे जे अपन भगवती घर मे चोरी भए गेलै
अच्छा ओ ओ ए सबदिन ओ बनगाँव वाली चाची निपैत रहथिन भगवती घर भोर कऽ
हँ
आ साँझके हम साँझ दैत रहियै तऽ अपनासभके ओइठाम मलेमास मे पूजा नै होइ छै भगवती घर में
उ नइह
तऽ उ उ तैयो हम करैत रहियै हम कहियै घरमे गौर केना बाइस रह त महादेव के शिहोर के कंकड़ शंकर छलाह हमरा घरमे तऽ ओ केना बाइसि रहता त ओइ दुआरे हम घर सभमे कए लैत रही
हँ नै ओना पण्डित कहै छय जे कि नाम छियै ए पूजा करना चाही ओइमे मलेमास मे तऽ जते पूजा करी ओते बढ़िआँ जते तीर्थ स्थान जइये हँ जते तीर्थ करी जते तीर्थ करी ओते बढ़िया लोग खूब तीर्थ करै ले गेले हरिद्वार सगरे बहुत तीर्थ करै ले गेले मलेमास मे
आ माँ अहाँकेँ कहलक तऽ अहाँ कहलियै कि जे मंन्दिर सब बंन्द छै
हँ नइ हम ने कहलियै रे मंन्दिर सब बन्द छै पापा कहलखिन नइ एखन नइ बजका छै डॉक्टर के चाल अथी ताल छै आ फेर माँ के बजेथिन तऽ बेफालतू मे हमरा मोह मे कनिटा एंटी रहै छै तऽ कनिटा परेशानी भए जाइ छै
बुझलियै की तऽ ओ भगवती घर जे ओ निपथिन ने भोरे रोजे तऽ बाहरेमे उषाआर पर फूल डाली आ भगवतीक थाड़ी लोटा राखल तऽ हुनका मोन की जे चचा राखि देलखिन या छ्जीपर पूजा नहि होइ छै तऽ त ओ नहि ओते ध्यान देलखिन तऽ एक दिन हमरा कहल खिन की जे कनिऑं यै से भगवती घरके लोटा नहि देखै छियै तऽ ओहिमे जल भर कऽ राखियै तऽ विष्णु चौड़ा धोइ रहियै हम कहलियै यै चाची पूजा नहि होइ छै ने तऽ राखि देने हेतनि ऊपर सभमे केओ भए गेल एक दिन कनि मनि पानि वर्षासभ भेल ने तऽ भगवती घर के देखलियै दुनू खिड़की हमर अगंने दिस खुलै छै
हँ
तऽ दुनू खिड़की ओहि दिन बन्द तऽ हम भोर मे कहै छियै की जे ई कोन बनगाॅल चाची के आदत भय गेले से भगवती घर के खिड़की सब बंद कैऽ देलखिन य जे कोनो बर बरका झाँट बिहरि थोड़े रहै ओ घर जैतीयै ओ छज्जी छै तऽ थोड़े ओ घरमे पानि जैतियै खिड़की बन्द कए देलक तैयो हमसभ ओतेक बातके नहि अथी केलियैऽ सॅंऽन मे जहन गेलियै घर बाहरल भगवती के घर तऽ निचला अनबारी घर पर उलटेल जे कियो भैर अंगना के लोक ब्राह्मण कुमारि बटुकसभ खुएलक तऽ ओ खखरमे खीर रहलक ओते तऽ बाहरलियै ने तऽ नीचाँके अनबारी हमरा खाली बुझेलए तहन तब कहलियै चाची के जे चाची चाची यै से ऐ घरमे की कहलखिन फुलडालियो लोटा सब नै छै आ खऽखरो देखै छियै निचला अनमारी पर नहि छै खाली छै केओ लए गेलै ने यए कि तब तऽ तहल्का मचि गेलै भरि अंगना मे सब आव लागलै खोजय लए की भेलै की भेलै देखैए तऽ नै दुनू पितरिया बाल्टी रहै नै खखर रहै नहि फुलडाली लोटा थारी किछ कतहु नै सबचीज गायब
ह
त बाबु सब कहलकै जे देखी देखी झाँप छै की नहि झाँप झाँप रहै कहलियै भगवतीके सिरपरढ़ै क केरा हिमत हेतै झाँप खोलतै लेकिन ई चोर के हिम्मत के बलिहारी देल जाय जे ज्वालामुखी घरमे घुइस कऽ आ एतेक चीज चोरा लेलक एं तऽ ससुर हमर रहथिन ओतहि दिल्लीएमे
हँ दिल्लएमे रहथिन
फोन केेलिय त हम कहलीयै देखथुन केना हिम्मत भए गेलै ओकरा जे एना चोरायल कहलखिन कि जे ओहो तऽ भगवतीके मनाइए क ने चोरेने हेतै कहने हेतै हे भगवती हमरो दिक्कत य तऽ हम अहाँके सामान लए जाय छी हमरा कते हस्सी लाग कहलियै देखियौ चोरो सबके ह आ गछलकै नै किओ नाम ओ आबि गेले जे के छिये चोर लेकिन गछलक कै नै
हूं अहिना हमरा एहिठाम भेले रायत शिव मंदिर में ज नीचा से गेट के चदरा काट के आ नीचा से सब घुसी घुस गेले आ दान पेटी जे रहे मतलब तऽ बाहरे मे राख होल रहे त दान पेटी में से सब मतलब अ मतलब नोट सब दू सए के पांँ सए के नोट निकाल लेलकै आ एकटकिया दूटकिया किया जे झनझन से उठती है पैर पोछे वला जे पैदान जे रहे ओठराखल आगा मे ओ पैदान त ओ सबटा खुला पैसा उझल देलकै आ एकटा आर ओ सभ बड़का बड़का पैसा सभ लए कऽ चलि गेलै लेकिन किछे दिन ओ जीलै। किछे जे चोरी केलकै किछु दिन के बाद ओ मरि गेलै। अथी भए गेलै मरि गेलै तब उ मरय काल में कहै छैय जे हम अपना मर्जी से चोरी नहि केलियै रहे। हमरा केओ कहलकै रहे जे एतबा पैसा देबो तू मंदिर मे चोरी कर।
ओ
मरय कालमे ओ दू गोटाके नाम उगैलके गेलै जे हमरा ओ कहलकौ रहै चोरी करै लए। ओकरा एते लोक मारि मारि कऽ मारि देलकै। नहि ओकरा दुनू टाके नहि किछो भेलै आब ओ छौड़ा मरि गेलै। लोकेसभ मारि मारि कऽ ओकरा मरि गेलै लोकके मारिसँ।
आ हा लेकिन नहि मारना चाही रहए की करतै भगवानो बुझै छैय।
हँ ओ चोरीये करै रहै लड़का त दोसर दिन चोर फेर पकड़ पकरल चलि गेलै। तऽ ओहिमे ओकरा जे एतबा मारलकै जे बेचारा मरि गेलै ओहि मरने त वीडियो बनेलकै जे हमरा मंदिर पर कलंक दए रहल ये। जे मन्दिरमे चोरी केलकै हमरा ई ई कहलकै रहै चोरी करय ले तखन हम चोरीे केलियै। भगवानो रहय छैय हँ एकलौता बेटा रहय नये मकान बनेलकै रहे। खन हमरे सबके पाछाँमे नया मकान बनेलकै रहै।
ओ
कमे उमर के सोलह सत्तरह सालके बे लड़का रहै।
बुझियौ तऽ।
आ वैह ने हमसब कहलियै पैर हाथ तोड़ देतियै कुछो कय देतियै अपन पैर हाथ फेर अपन लाइग जेतयै जुड़ जेतियै।
किछो नहि करतियै भगवान अपने ओकरा दंड देतियै नहि मार ना चाही रहै सब पाप के भागी बनले लोके ने।
आ हँ जेना जान से मारि देलकै नहि करना चाही कक रो कोख नहि उजारना चाही ओ भगवान अपने आप देखतियै।
जानतियै अपन भगवान महादेव हूं।
ओहिसे धीरे धीरे हमरा कॉलोनी में चोर खतम भए गेलै रहे। आ फेर ई नया चोर पनपलै य एत्ते चोरी होय छैय जे दिन दहारे चोरी भए जाइ
हे बै देखै नहि छियै अयोध्या के राम मंदिर ओते सगरे सिक्योरिटी टाइट ओते सी सी टीवी लागल ताहि पर चोरी भए गेलै हूं।
छैय हमरा बगल में छैय एकटा झाजी झाजी नाम के। उ एगारह बजेवला ट्रेनसँ गेलखिन आ ओकरा घरमे साढ़े बारह बजे चोरी भए गेलै।
बुझू
दिने मे।
हूँ
आ मोटरसाइकिल बाहर खड़ा अन्दर चोर चोरी कै रहल छै लेकिन केओ नहि देखलकै जे चोरी भए रहल छै एते आंखि पर परदा
चोरी होई छै ये आ हमर भौज कहे रहे जे ओकरा बहिन के सहरसा सब मे तऽ दिन देखड़ा होइ छै चोरी अहां मार खेत गेलियै इम्हर चोरी भय गेल कहलकै सुधा जे हमर दीदी गेलै रहे एहिना गाम ननौती छै सासुर आथाम ओकर घर के ताला तोड़ के के अहाँके जे जे महंगा महंगा टी वी रहय कि अहाँके मिक्सी रहै क अवन रहे जे महंगा महंगा सामान रहे केो ते घर में आइ काल्हि पैसा या
ह
र नहिय ने राखे छै सब लोक तिजोरी सब मे राखे छै
हँ सबके पैसा मोबाइले मे रहे छै तिजोरी मे रहे छै
सामान रहै ने इलेक्ट्रिक सबवला सभटा चोरा लेलकै
बहुत चोर सबके बहुत दिन अथी भए जाइ छै
आइ काल्हि गामोसभमे घूमै छौ बर्तन बेचयवलाास सभ कपड़ा बेचयवलाास सभ जे आत तऽ ओकरा सबके अङगना कखनो नहि आनना चाहि
हँ ओ अथ सटियाार बनि जा छै ने देख देख लै छै ने अंगना घुसके जे मतलब कतय की चीज राखल छै कतय की चिज छै ओहि हिसाबसँ ओसभ फेर चोरी करै छै
ठा नहि यऽ अपन बड़की पिसिया सौस जे यए मनी दीदी हुनका पुतोहु लग मीना दीदी लग
हँ
बङकी भोजी लग
हँ
बबुआ भाईजी कनिआ कए या हँ बड़बनमे से दू टा गेलै अथी गुदरिया बनि कऽ आ हुनका लग जा कऽ एकटा गप करैत रहए एकटा चारू कात घर सब कह ह आबे देखे रहे सगरे मतलब पता करे कत की छै केना छै आ ओ बुझियौ गप करैत करैत अहाँ अपन सीढ़ी देखा दिअ अहाँ अपन रूम देखा दिअ अहाँके घर में एना ये एना ये हे ये फूल देलक पैसा देलके हाथ के
ह ह
हेल्लो
हँ
सुनै छियै ने हँ आ ओकरा हाथके फूल देलकै पैसा देलकै लागलै जैना ओकर माथाकेँ मारि देलकै
हँ मति छीन लै छै
रहे जे ई अपना तऽ मास्टर नी छै स्कुल जाय आब घर मे एकटा नौकरनी रखने छै तऽ ओ अपन काज धन्धा करै तकर बाद ई की केलकै रहे ने ने गोदरेज मे के चाभी लटकाइए के राख देने रहे जे घरमे केओ नहि यऽ चारू कात घर सेफे छै तऽ के हमर खोलत ओ एक एक आदमी एकरा से गप क रहल ये दोसर आदमी घर घुस के गोदरेज खोल के करीब दस लाख के ओकर जेवर रहै बुझलियए सुरेन्द्र झा बाप जे छै ओ तऽ प्रोफेसर रहथिन नऽ
हँ
ढेरी जेवर देने रहै बिआहमे बुझियौ सब जेवर जेवर जे टाका पैसा रहे सब चीज गोदरेज सऽ निकालि लेलकै आ तकर बाद एकरा लागले कोनो होश ने ई ओकरा पाछू पाछू जाय रहल ये दुनू गेले बाहर मोटरसाइकिल पर बैस के भागि गेले जब ओ सब